हँ बाजू
की हाल छै
अवाज अबैया बन्द करू ने
कथी बन्द करूे ये
चछ ठीक छै ठीक छै हँ
की हाल छै
ठीक छै
खाना पीना भेलै
एकदम टनच
बाप रे एकदम टंच खाना भेलिय थाय मोटा भ गेल अहांके
हँ
तऽ थााय मोटा भ गेला पेट निकलि गेल हे तऽ एक्सरसाइज किया ने करै छियै
कते हमरा पास टाइम रह से नय देखै छिय
नहि टाइम बहुत रहै छै चारि बजे सुबह उठू ने आ हरे तोरी भलामे यए दुआरे हमर तामस चरी करनीऐ हँ
ह
हम तऽ साईड करके कहेथ रहलिए सुनि गेलिय
आ ह ह
सुनू ने कहलहुँ कहलहुँ जे अहाँ जे छै चारि बजे सुबह उठू
आह
चारि बजे सुबह उठि कऽ कनि देर दौड़ू या दौड़ब नहि तऽ छत ओतेक बड़का छै छतपर माटि बिछा कऽ कनि एक्सरसाइज कऽ लिअ
नहि होएा हमर
अरे अरे नहि नहि नीन्द प्यारा क चक्कर मे नहि जाउ बौनी बन के रही जायब
से तऽ हम जानै छी बाप रे हम जानै छी
कऽ हाइट यऽ न हाइट के हिसाबसँ अगर मेंटेन कऽ के नहि रखबै न अखैन सँ तऽ अगर अहाँ कनिकवो मोट भऽ जेबै ने तऽ अहाँ बहुत बेकार लगबै आ अहाँ एहन एहन कते हम देखै छियै जेकरा देखै जे अजीब भु फुक्का जकाँ फुलि जाइ छै विचित्र लगैत रहै छै न उपर जाइ छै न नीचे जाइ छै न दाया न बायाँ बीचमे गेंन्द जकाँ च ओकरा देखै छियै जे टहलैत रहै छिय
हँ लेकिन ओ कि
करू हमर स्कुल रहै य हमरा मेन बात छै हम दुोपहर मे नहि ने सुति पाबै छी ट्यूशन चल जाइ छियै त जब तक नइ सुतब तऽ हमरा तबियते खराब हो जात पूरा आँख के नीचे क काला काला हो जेते नइ यै ओ बात नहि छै न बात ई छै न की आका कराऊ एकसजसाइन करिये योगा आहाँ सर्च मारियो मोमाबइल पर मात्र ओहि मऽ सऽ दू गो तीन गो आहाँ चूज कऽ लिए सुर्ज नमस्कार एगो थाय ताय क लेल छै एगो पेट अन्दर करै कऽ लेल छै ओहो सिम्पल सिम्पल छै अरे आहाँ बीस बीस कऽ सेट बताबै छै अहाँ दस दसे दस क सेट करियो न अहाँ तीन तीन चाइर सेट चाइर सेट करियो मुश्किल स हमरा लगै य पन्द्रह स बीस मिनट अहाँके टाइम लागत मस्त अहाँके पूरा फिगर भय जाइत पाँच बजे उठ जाउ न लेकिन हमरा नहि लगैय किया तऽ अहाँ तऽ कुम्भकरण के नानी छियै
अच्छा तऽ अइसन करै छी न ओतऽ ओतय आयब न तऽ ई पन्द्रह दिन जे हम रहब ओतऽ पन्द्रह दिन हमरा उठायब डेली तऽ आदत भऽ जायत
तब ओहियो सँ बरका कुमभकर्ण हम बनि जायब जहने अहाँ रहब तहन तऽ हम भऽ गेल तोन तऽ हम स्वर्गे मे रहब नहि नहि तऽ ठीक छै त त तऽ अखन किछु दिन हम स्वर्ग मे रहि जायब मंजूर छै लेकिन जहन आहाँ फाइनली आयब नऽ अगस्त म तऽ ओहिके बाद त बच्चा अहाँके हम नइथ देब
हँ ओहिके बाद अहाँके नाइथ देब किय तऽ अहाँके हमरा फिट करनाइ बहुत जरूरी यए किय तऽ अहाँके उम्हर पेट फेेक देने यए उम्हर टाँंग समोट गेललिय
हू
आँ
ह
तऽ ई सब गन्दा लगे छै छै ने बढ़िआँ नहि लागै छै
तऽ की
जत्ते फीट आहा रहबे ने ओते मस्त लगबे आहाँ एते सुंदर छीये आहाे भगवान एते सुंदर आा के मुंह बनेने ये ह हमरा ते चांद के टुकड़ा भेटल ये आहाँ जे भेट गेलो हन
लेकिन अहाँ मेंटेन कऽ केऽ रखबै तोहन ने यऽ नहि हमरा बारेमे नहि कहू क तऽ हम चाँद टुकड़ा थोड़े भहि सकै छै
अहाँ तऽ पूरा चाँद दै छियै
हम नहि सूरज रह त हम आओर गड़बड़ आ जात तहन तऽ खतमे होऽ जायब सब
अच्छा एखन हम खा लेलियै ने एखन हम घूम अ छियै आ ओकरा बाद जब सुू त
हँ याद तऽ अहाँके यौ यहाँ दाँ खूबिय य सारा अपन पेट भरा आ दुनिया खेललक नहि खेलक की केलक नहि केलक कोनो मतलब ने हम भरि बेेर खाय भरि अहाँ ने अहाँ एक सए बेर इम्हर एक सए बेर दू सए बेर अहाँ अपडाउन करियौ तहन बुझब एक्सरसाज ह
हुँ
होबाअ लिअ तोरी भालामे ई तऽ कोनो बात नहि भेलियै पयर दुखायत तहन ने अहाँके एक्सरसाइज बढ़त पूरा जते नस छै सभ फ्री हेते ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते पाचन क्रिया बढ़ििया हत तहन ने जााके जाके बेड जेबे तुरंत मे चारू लाल चित भ जेबे तुरन्त सुित रहबे अहाँ हँँ हम तऽ करिते छियै हमर जे भिजिट होइ छै ने भीर मेजन गारी सु तरै छियै तऽ पैदल टहलब करै छियै किया तऽ हर दोकाने दोकाने गाड़ी थोड़े घुसतै एकगो प्रपार जग गाी लगेलहुं ओतकर बाद जे छै ने दसगो बीसगो दोकान पैदल घुमिे भिजिट ओ बाद फेर गाड़ी परे बैलहु फर गेल मार्केट गेलहुँ एग बैठ के फेर वएह काज केलहु इएह काज छै तऽ नहि खाना नहि खेलियै ये पाछू में कथि अहाँ के करक म छो रुकी ह आवाज अबै छै महाराज गेट लगा अहां
एक मिनट
हाँ नै खेलिय इच्छा नै नहि भेलेय हन
की भेल कुछु भेल छै घर मे बताबु ने बताबु ने तऽ अहाँ ए तऽ जे भेल रहे से भेल रहे काल हम एते समझलिय अहाँके दिन मे तऽ
दिनमे खाना नहि खेलिय मे नहि खेलेलियै नहि खेलेलियिया क गेलियै काज के लिए विजिट के लिए सर के सङ्ग चलि गेलिए रेस्टोरेंट चारि गो पाँच गो एकदम धक समोसा चाईप
लेकिन लेकिन तोहर तोहर समोसामें खा के की हत
आँ
तोहर समोसा
छोड़ू ने जहन ओन टाइम अबै छै ने तऽो समोसामे लोक के पेट भर छै
ओ मने
एतह खराब टाइम आबि गेल खराब टाइम किया आएत ये चारि गो समोसा खलियै ब्रेड पकोड़ा खेलियए ओहि के बाद मसाला की कहै छै लस्सी पिलियै तऽ पेट तऽ ओम्हरे भरि गेलै ह य पकका हमर कसम खाउ ए अन्हा कें कसम
चल
हँ अरे बाप रे बाप त तऽ अहाँके कखन खतम भऽ गेल हँ साल हमरा टेंशनसँ पहिले अहाँ चापि चुपके बराबर भेल छी आ टहलियो रहल छी अरे तोरी के बाबू हो अहाँ एहन कनिआँ तऽ भगवान साला सभकेँ दिए
बर खेलक नहि खेलक लेकिन कनिया एकदम पूरा धऽ क चापि क बैठल ये आ ओतऽ तऽ क टहलो रहल ये पचबै ले
अभी तऽ आ
हँ नहि नहि तऽ हमहुं अहांके क तऽ हम अहाँके भोरका एक्सरसाइजके लेल कहलहुँ कि साला अहाँके एखने लए कहलहुँ जे हमरा
तऽ एखनहु कियकि कियकि एखन हम भात खेलियै हन तऽ भात अ खा लेलियै
किया निकले छै बताउ अहाँ
उहे चावल चावल खाइ छै
चावल खेलासँ पेट निकलै छै न
अ कारबोहाइड्रेग रहै छै
कारबोहाड्रेड स की सब होइ छै बता
एतऽ भाषण हमरा नै देल मने छैै कियाकी हम साइंस टीचर चर्बी पढ़ै छै सॉरी हम बुझ लेलियै इंगलिश ब
हं उएह दुआरे फैट जमै छै फैट जमै छै फैट जमलासँ आदमी मोट होइ छै मोट भेलाके बाद पेट पम्प करै छै
हँ पम्प करे छियै ने तऽ ओकर नाना से भेंट हो जाइ छै कियाकि हम देखै छियै लोकके बाप रे हमर तऽ बच्चो नहि भेलै बच्चा भेल रहै छै देख छैते एते पेट अजीब गन्दा निकलल रहै छै
तऽ ओ तऽ अहूँके निकलत लेकिन अखन अहाँ ओ पेटके जहन शेड्यूलमे रखबै तहन न ठीक रहत यै पेट तऽ निकलबे करत अहूँके किया तऽ बच्चा जहने हएत अहाँके नओ महीनाके हेबै तऽ फेर तऽ पट्टा एकदम झुलैत रहतै पेट आहि रे बा ई इहोसभ बात केओ छी कहै छियै एँ कते बड़का नहि झुललैके दरअ कहैके मतलब कि ओ बेबी पम्प कहल जाइ छै ओकरा इंगलिशमे अगर कह बौनी किया भऽ जेबही एं कते बड़का पुण्य के काज हेतै अहाँ आ ओ सन्तान ऐ जीवन
अच्छा चलू एते डिटेलमे नै जाउ आ सुनू ई बातपर एखन बाते नहि करू हम नहि जानै छी
जानै छियै हम बनबै नै अखन कथी हमरा अखन नै चाही ई बात अहां जानै छियै अरे ओ कहला से नहि ने होइ छै यै ओ कहला स नै होइ छै बला के कृपा छै न
नहि ई अहाँके कृपया होएत
सुन जहिआ हमर अंशके एहि धरती पर आबे के लेल भगवान चुनने हेथिन ने ओहि डेट
लेकिन ओकरा ओकरा ओ अहाँ नहि नहि नहि ई चीज जे छै ने से दूगो इन्सान के अपन ठीक अथ
हो अथि सँ होय छै अथि सँ देखियौ तकिया नसी अहाँ हर चीज के तक कनी बला बात बना द छ राखु त अह राखु बात